छियै ड्युटी नै गेलियाय आई
ड्यूटी सब दिन ड्यूटिए जइयै धिया-पुता के कनियाँ के नै देखियै हम? कनि ओकरो लए, हुनको लए कनि छुट्टी लेबे ने, साग अनय पड़ै छै। सब्जी अन पड़ै छै। धिया-पुता के छलैया कपड़ा इस्कूल खुललैया अनय के छै।
अच्छा इस्कूल के कपड़ा एनैन हें बुच्ची सबके, आच्छा। अच्छा बच्चा सब पढ़ै छैथ, कुन इस्कूल मे सरकारी मे सरकारी इस्कूल मे पढ़ै छथिन की करबै क त नै छै पाइ कौड़ी त की करबै, दूटा पाइ कमेबै त सरकारीये मे ने पढ़ब पड़तै, नै की करबै कोनो बात तै सरकारिये इस्कूल मे बच्चा पढ़ै छै एहन नै छै जे नै पढ़ै छै। सरकारीयो इस्कूल मे बच्चा पैढ़ क निकलै छै बड्ड नीक।
त सरकारिये मे त हां अपना एठाम के सरकारियो आब बड़ नीक भ गेलैया मिथिलाञ्चल के।
हां, हां, हां सरकारियो इस्कूल मे बैन क बड़का-बड़का अवसर बनै छै बच्चा सब।
सरकारिये के अपसर बनै छै।
हां-हां हाँ बनै छै, बनतत-बनतै बच्चा खाली मोन लगै छै कि नै पढ़य मे, मोन तै नै लगै छै आइ-काएल के बच्चा के।
नय हमर बच्चा के दुनू के मोन लगै छै।
मुन लगै छाय त बहुत बढ़िया, बड़ नीक तहनत मोन लगबाक चाही पढ़ मे पढ़थिन एखने स तहन न काम-धन्धा करथिन पैग हेथिन त ड्यूटी आइ-काएल त लड़की बचियो सब नै ड्यूटी करै छै हुं तहन त कर आओर कहियौ चाय पीलौं
चाय, खाली सब दिन हम खालि चाइये पीब?
नै पीबै चाय, चाय नै पीबै छी
हां चाय छोड़ देलियै हम।
चाय छोड़ देलिए, अच्छा नीक केना चाय ओनाहियो ओत शरीर के लेल ओ गरफैदे न करय छै, फायदा थोड़ी न करय छैय
कहलिया बुच्ची के कनि शरबत बनाउ। कनि नेबो द कऽ गाँव वला, हँ कागजी नेबो केँ।
हँ - हँ बोआ केँ कहियो शरबत बना दैत गर्मी हेते नऽ बड्ड गर्मी छै। नै बड्ड गर्मी पड़ै छै, गर्मी हँ बड्ड गर्मी पड़ै छै। शरबत पिबै नै बढ़िया ठंडाएल रहत मोन। दीप हँ मोन ठंडा रहत हँ नीको लागत सब गोटा केँ एक बेर आ माँओ आयल छैथ कहै छलखिनह अहाँ केँ माँ ऐल छथिन गाँव सँ
हँ ऐल छथिन।
तऽ गाँव से तऽ गाँव केँ चीज सब बड़ सुन्दर सब बननै हेतैथ अहाँ कऽ लेल।
हँ आनलखिन्ह हे ठकुआ आनलखिन हे, पिड़ुकिया आनलखिन हे।
कुआ जे गाँव केँ होइ य निक बा घी बला ओहिमे जे घी साइन कऽ बड्ड नीक लगे छै ठक आ अथी ख चीनी दऽ कऽ आ एकरा कहै छै कि खजूरिया नइ होय छै एकटा खजुरिया, खजुरियो ओहो बड़ नीक मैदा केँ बनैय छै, ओय मे कनि सुज्जी, ओय मे कनी सुज्जी ध दियौ तऽ एकदम कर-कर, कर-कर कऽ बनत ब बड्ड नीक बनत मैदा केसु कर कर का घी मे जे छनबे आ रिफाइन मे तऽ पोचेय नै नऽ छै। गैस कऽ जाइ छै। गर्दन से जड़ै छै। हँ घी मे जे छनबे अपना घरके महीषक दूध केँ घी तऽ बनिते हैत अपने बनबैत हेथिन। माँ तऽ अपने बनबैत हेतैथ। कि नय अचार आनने छलैथ की नय आम केँ आम केँ अचार तऽ बनबै छथिन कि नय अच्छऽ - अच्छऽ बनबै छै। छथिन आनने छलखिन हे अच्छऽ कुच्चा की फड़ा बला
कुच्चो आ फरो आ पटुआ अचार सेहो बनै छै हमरा एहिठम
अच्छऽ पट अच्छऽ पटुओ बनै छै केना कऽ कऽ पटुआ बनै छै।
दऽ कऽ
हँ घैस दै छै आम केँ अच्छऽ आम घैस कऽ पटुआ साग मिक्स कऽ दै छै ओहिमे मिला दै छै। नून - तून धऽ कऽ अच्छा तऽ ओकरो तऽ अचार बनै छै आ मिरचाई केँ नै बनेै छै मिरचाई केँ नय आनलैथ
केँ नय आम
मिरचाइ केँ अचार तऽ बड़ सेहन्तगर लगै छै खाय मे एतेक सहन्तगर से तऽ पूछू नय हुनका तऽ बड नीक अबै छैन बनबऽ हुनका हाँथक तऽ कोई कऽ अहाँ कऽ कहू हमर माँ जे बनबे छलखिन हे अचार बड बनबै छलखिन आ ओहन अचार कहाँ हम सिखलहुँ हमरा बुते नय भेल बनैल सिखबे नय कयेलहुँ जहिया कहलैथ जे सीख लिअ। हम कहले तू तऽ छीही ने तुहु तऽ छी तू बनबे करबे तू तू करबे करबी तू देबे करमे तऽ हम किया सिखू नय सिखलहुँ। आब नय बनबऽ अबैए नय वो छैथ तऽ केतऽ सँ तऽ अचार बनत आओर तहन की कहाँ खेलहुँ है कथी दिनमे की बनल छलै रोट सोहारी की भात
आइ आइ दिनमे रैव छलियै सोहारिये कहलियै तोरा आइ सेवइ केँ खीर बना
ऐ सेबैय केँ खीर आ सोहारी बनल छलै य हम तऽ खेरही चटनी खेने छलहुॅं हे
पबजी
ऐ हं बुझियौ हम तऽ हम तऽ खेरही च चटनी बनल छलए सोहारी बनेने छलहुं हे, आम तऽ एखन तब आमके तऽ एखन सीजन अछि तऽ आम तऽ खेबे करब कि नहि आब तऽ भऽ गेल तैयो आब कते क दससँ पन्द्रह दिनमे आम खतम भऽ जा ओइसे बेसी थोड़े ने टिकत दस पह दिन मे नय भेटत गाउँ मे तऽ बड एखन ऐछ तैयो गाँं घर में ते अभी गाछ में लागल ऐछ हँ हँ ह कलकतिया कलकतिया तऽ बड़ नीक सब सब बाद मे तऽ कलकतिये ने पोक ह सबसँ सभसँ बादमे अहाँके कलकतिये आम पकत तिया आम ओनेहिए कठम कठम जे होइ छै कठम कटम के छील क जे अह खेबै बड्ड नीक लागत अहाँके हँ नीक लगैत छै कठम वला आम अच्छा ऐछ अहाँके कलकतिया गाछ की नय ऐछ ऐछ कलकतिया गाछ मालदो ऐछ कटहर गाछ ऐछ कटहर कटहर नय इएह तऽ नय अ तऽ गाँव घरमे तऽ एक दूसरेसँ लोक लोकके बेनो अबैत छै काकी सब बेन देथाइ बेन तऽ काकी सबके घर मे रहै छै तऽ बेन द लए जाइ छै त एके एकटा कटहर एकटा कटलथि चक्का कटलथि कट दै छथिन कटहर कटहर पकलको बड़ नीक लगे छै खाय में सब्जी ऐकर ओर तरकारी त ततेक नीक होइए तीसी दऽ कऽ
हँ
तिसी द के सेहो जेना सजमनि तिसी बनवे छिये कि ने ओनाये कटहरो पे बने छै कट हर तिसी आउ पियाउज दक बनाउ तऽ हम बिल्कु अहाँके पियाउजवला नीक लगैत हत अहाँके पिमाउजवला बनबैत हेबै कि नहि अथी ध कह मौस जे काँ पिआउज छक अच्छा नय खाइ छी प्याज अच्छा नय हम से तऽ खाइ छी छी हम तऽ बनबै छी पिआउजो जो दक पियाउजो दक बन बड नीक बन छै मौस जेका लोगैत रहे छै खााय में एतेक नीक लागत सँ कि कहू मूह से नय छूटत हाथ हँ हाथ चटते ओ ठव अहाँ ततेनिक कुम्रौरी आनने छलेथ हे माँ ने कुम्रौड़
हँ हँ हँ कुम्हर अपने हमरा चार पर रहहिये
चार पर छ रहैया कुमहर खूब फड़ल हैत काकी सब तऽ ल गेल हेतेथ तहन तोड़िके अहाँके माछ ततऽ
हँ लऽ गेल छथि तऽ उएह सब बनेथिन हँ घस कऽ
तऽ केनाक मतलब सबटा लऽ के चलि जाय छथिन फूल तूल हयत तऽ खूब अहाँके दरा अपन दरवाजा पर लागल बाड़ी में ह फूल गाछ सबके न तऽ क सभ ऐछ सभटा सुरढ़ कऽ लऽ कऽ चैल जाइत हैत अखन नय छियै तऽ कनि खा ली गाछ बचल रहते तहन तऽ कोनो बात नइ फूल सुरेर के लऽ जेथिन तऽ कोइ गाछ रहते तऽ फेर फड़तै अच्छा तऽ काकी काकी छथिन ओ तऽ तोड़े छथिन कि ने हेंए हुनकर अचराका छथिन तऽ ककियो छथिन तऽ ओएह लऽ जाइत छैथिन उएह जे रहतै उएह न खेतै जे जे नै छै ओ केना खेतै जे छै से खाइ छैअपन बात छै कि बढ़िआं छै खूब खाउ अहाँ सब नै जायब गाम गाम कहिआ जेबै गाम नै जेबै छैठ में छैठ तऽ पहिया अपना सब केँ गाँव केँ छैठ केँ तऽ बाते किछ और ए छैठ तऽ काकी करे छै तऽ अहाँकेँ माँ करे छथि के करै छथि काकी करै छथिन काकी काकी को बका काकी केँ बड पसार होइत हैतैन बड पाबैन ई पाबोन केँ बड पसार बहुते लम्बा चौर आइ चाइर दिन केँ तऽ सह केँ रहे छै हँ चाइर दिन उपासे रहू केने रहु आ ताहि पर सब डाली हारी बनाउ भुसबा बनाउ ठकुआ बनाउ आ कुसियर तऽ ओहिने जरूरी होइ छै टाब नेबो उसनाटा टाब नेबो टाब नेबो एते नीक लगे छै गाँव मे
हाथी पर हाथी केँ जे दीप उऽ बनै छैन ओ बड़ सुन्दर है
हाथी पर में जो ओ रहै छै तीन ठकुआ पर मे दीप जोड़ैत गोलका ठकुआ बनैत छल ह आ पूरा घाट पर कत एतेक नीक लगैत रहे छै छठि मे सजैल पूरा पतखा लऽ कऽ सजा देने रहे छै पूरा घाट केँ पूरा पताखा से रहे छनि पूरा सजल पूरा घाट चमचम चमचम करैत रहल आ जेन ओ लाइट बाला तऽ जनरेटर सेहो न लगा दै छै हँ हं हं जनरेटर तऽ सेहो लगे छै की करत हँ आब पूरा चमचमाइत रहे छै न घाट
चमचमाइत रहै छै हँ रोडो सब पर लाइट बढ़िया दुनू साइड पोखैर केँ कात मे बड़कीटा केँ मन्दिर से छथिन महादेव मन्दिर हँ हँ हमर से
घाट तऽ पक्का केँ हेतैन कि नै ई टा वाल जे बनाबै छै अच्छा बुझियौ बुझियौ बुझियौ कतेक नीक बढ़िआं बात एते बढ़िया गाँव में तऽ बढ़िया शहर में की यैछ किछ नै अछि किछ नै अछि शहर आब लोक की करत गाँव में नै दूटा पाइ केँ साधन छै तऽ शहरे न भागतै तै शहर भागे छै गाँव मे अगर दूटा पाइ केँ अगर साधन धन होय तऽ कतौ नै जायत लोक
आ घरमे हमरा तऽ गाँव जाइ छी तऽ हमरा आबहे केँ मोन नै करैए शहर
गाँव गाँवमे गाँवमे रहबै तऽ गांव गाँव से आवै केँ केना मोन करत गाँव छियै बा यौ गाँवमे सँ ककरो नै आबय कऽ मोन करै छै लोक दिक परेशानी छै लोक केँ कष्ट छै की करते तऽ बाहर जाय पड़े छै दूटा बच्चा ऐछ कमाबे नै दूटा पाय नै हेते तऽ केना हेते सभटा मिल तऽ करऽ पड़तै कि नय हँ करऽ पड़त गाँव मे नय किछ गांव मे अगर पाय के साधन होय तहन तो लोग गांवे न बसि जेतै तै हँ जैसे मिथिला मे तऽ मिथिला के तऽ बात एते अलग छै बहुत नीक बात छै मिथिला के छठि जे देखू मिथिला मि थला पेंटिंग ऊं सिखनेे छी हमरा ओते बढ़िआँ तऽ नय अबैया धैर मिथिला पेन्टिंग हमर दीदी छथिन करै छथिन एतेक नीक बनबै छथि न मिथिला पेंटिंग साड़ी लिखै छथिन साड़ी पर मे पूरा मिथिला पेंटिंग के दुल्हा दुलहि ए छापि दय छथिन बड़ कनिया ह इ त बर निक छथि तिन ओ दीदी हमर जे बनबै छथिन कुर्ता पर मे अथी करै छै पेंटिंग करै छथिन साड़ी पर करै छथिन पेंटिंग
मिथिला के स्वभाव
मे दुपट्टो अनै छथिन दुपट्टो पर मे पेंटिंग केलहुं दुपट्टा पर मे से हो लीखयि छथिन एतेक नीक हुनकर बसिल छनि हाथ जे लिख आ ओ तऽ की करथिन तऽ दूटा पाइ लेल करै छथिन
आहाँ अपन बहिन के छोड़ियौ नय ई मि मिथिला के जे अथी छै से पूरा विश्व मे बिकाय छै एकर साड़ी
बहिन इहा काज करै छै ने ओकरा ई अबै छै बड़ लुईर छै ओरा सिलाई विलाई सब किछ करै छै हमरा सिखलौ हमर मोन नय लाग तहन हमरा तऽ हम छोड़ि देलहुँ हम सिखलौं त धरि हम क नय पेलहुँ हमरा मोने नय लागल कनि मनि दिन सिखलौं अबैए तैयो ई नय जे नय अबैए हमरा मिथिला पेन्टिंग के बहुत शौक अछि बना ले छी बच्चा सब के जेना इसकुल तिसकुल के भेलै पेंटिंग के मिथिला पेंटिंग तऽ बड़ नीक लगै छै ने तऽ बनबै छी धिया पुता हँ बड नीक बनबै छी बड नीक बहुत नीक छै मिथिला आ मधुबनी स्टेशन पर देखै छियै कतेक नीक सब बनेऽल छनि मिथिल पेंटिंग हूं मिथ मिथिला मिथ मिथिला मिथिला के पेंटिंग देखै छियै अपना ओ स्टेशन पर मधुबनी स्टेशन